की करब ओहिना पूजा पाठ कयलहुँ आ। हरदम अबैया आबे त य सोचलियै क बेटा बाबू से बात क लियए आओर सब।
और बताबु यौ। हे हेलो और की करै छी हाँ।
हम तऽ बैठारियए छी अहाँ की सब कऽ रहल यऽ।
हम कुछ नै कर। कर कैर रहल छियै हम खाली एखनि टहल रहल छीयै एखनी तुरन्त। अ तऽखाय के आयल छी।
अच्छा नाास्ता भेलै कि खाना यौ।
खाना खेने छी। खाना खाए लेने छी हाँ केए की। कियार कटहल के सब्जी रहल रहल और भात रहल।
अपन नीकसे दाम देबै।
हाँ खे खेलहुं बढ़िया से आऔर हुनका साथ नीबू कनिटा। दाए देली मतलब। उर मर उ आ ओ। और कहियो अहाँ निबू जाने छियै ने बड अच्छा। दै बड स्वाद बढ़ा दै या।
हाँ हाँ आ खानो के पाचनमे सहयोग करैय।
हाँ बड बड फायदा करैय बहुत फैदा फैयदा कारक या निबू।
हूं हूं खुनो के रिफाइनड कऽ दैएया।
हाँ।
सबकिछुमे उपयोग कऽ सकै छै हुनकर
हँ कऽ सकैत छी सही बात कहली, आओर सब क कहियौ यौ।
आओर सब तऽ ठीकठाक छै, कतऽ रहै छि गाँवे मे ने।
हँ गावे मे रही छी, आइ खेलक की नहि सूर्यवंशी।
आखे यौ सूर्यवंशी।
हँ।
देखियौ ने हमरा नहि लगैए ओकर जगह बनत।
हुनकर जगह देखियौ हुनकर जन जानै छियै टीम के की निर्णय भऽ गेल या। देखियौ संजू सैमसर के केना हटा सकैत छियै यौ, बताबू तऽ
उएह ने, वर्ल्ड कप जीतैके अएलै हँ।
हँ, जे वर्ल्ड कप जीतेने छथिन ओ हुनका केना हटा सकैत छथिन।
इ चानसे नहि ने बनै छे, चानसे नहि बनतै। आओर
हाय, शायद आय हुनकर एय स्कोर नहि बनत तऽ हुनका आए जगह, टीम से कनि- मनि
अगर हँ, अगर आइ संजू सैमसंग के बैट सँ रन नहि आयल तब वैभव सूर्यवंशी के जगह बनि सकैए ओकरा जगह पर।
सवंशी के मौका देत, ओ हुनको दू मैच मौका देत शायद।
हँ दू मैच जरूर खेलायत, लेकिन आब कहिआ खेलेतै पाँच गो छै जाहिमे सँ एकटा भइए गेलै आइ एकटा नहि मिलत।
अह- हु, आ एकटा मैच और उ भ रहल ये। हुं हैथ, हाठ सात तारीके हैथ।
हँ, ओ तऽ पाँच गो याऽ ने टी ट्वेन्टी।
ह पाच गो या हुन-हुन व हुनका मे ओ डी आई यो या जाने छिये ने।
कहलियै।
ओडियाइ ओडिया फिफ फिफ्टी-फिफ्टी, अघी पचास ओवर के मैच छै, चलि रहल चलि एय चय ए चलि रहल ऑ--चलि रहल यऽ मैच कि नहियौ ओ डी आइ।
अभी कहाँ ई पहिले पाँच गो टी ट्वेन्टी तऽ कऽ लिअ, तकर बाद ने।
ओ
अ हँ किया तऽ हिनके साथ छैनि, इंग्लेंडे सॅ नहि छै फेर अगिलो, एकर पाँचटा के बाद अगिला तीनटा छै एकरे। एकरा त पहिले पाॅच
यार इंग्लैंड बहुत अच्छा टीम छै छ छैथ यौ। बहुत अच्छा टीम छैथ इंग्लैंड।
ं वैंस स्टॉक सन्यास ल लेलकै यौ।
हँ हु हुनका उ- उ-उ ॐ उ सन्यास लए- लए- लए लेल छथिन। बैंस्टॉक, त-त संन्यास लेलखीन ओ, बैनस्टॉक सर, टेस्ट स।
टेस्ट सन सब मैच खेलय रहलअ।
मुख्य नहि पता एय हुनका बारे मे, ई संदर्भ में हमरा कुछ ने पता अय, उतना तऽ कुल, हुनका बारे मे तऽ उतना पता नहि हन, लेकिन जे हुनका देखलियै टेस्ट मे खाली।
अच्छा।
हुनका बारे मे त सुनलियै- देखलियै हुनका बारे मे।
नहि तीन दिन पहिले सभ क्रिकेटसँ सन्यास लए लेलक आब बस आई पी एल खेलत।
हं आई पी एल में कहियो तऽ सूर्यवंशी के बारे मे यौ।
आ-अच्छा पहिले ई कहियौ ने रेंसटस्क कोन टीम मे रहे छैथ आई पी एल मे?
आई पी एल हुनका तऽ नहि ई लीग में नहि त-
अच्छा नहि बिकलै रहय। ओ हो लेकिन आबसँ ओकरा मौका मिलतै।
हँ हुनका आब मौका मिलत क्याइ हमरा लगेया ओ पाकिस्तान में जाय के - खेलै छथिन। पाकिस्तान मे शाय-
नय यौ इंग्लैंड के प्लेयर छै तऽ ओ पाकिस्तान-
नय- नय- नय पाक-पाकिस्तानमे किया खेलैत छथिन? मतलब प्रीमियम लीग- चलैत रहत-रहत ने ओ -हुनका सभके? हुनका- हँ-
हँ हँ-
कोन? इएह दुआरे क-कहलियै हम हुनका बारेमे- जानै छियै? एते एते गारि दै छ -ई सब- ऐ दैत है -जानै छियै देख सुनै छियै गायर?
हँ की करबै।
किया दै छै बच्चा सब-
आब देखियौ माहौलके असर तऽ भइए ने जाइ छै।
हँ हुनका सबके हम कए बेर कहने छथिन। अहाँ गाइश्र किया दै छियै? एतऽ आबि कऽ-
हँ से तऽ हम अहाँके देखै छियै अहाँ समय समयपर जब जब सुनै छियै तब फ- जाय छियै कहै छी अहाँ। आओर सब ठीक यैऽ ने?
हँ यौ। आओर सभचीज ठीक यए। अहाँ कहियौ? कतऽ? की-केना क यौ?
अपने एरियाके-
बड़ नीक यऽ बड अच्छा अच्छा हवा चलैया ने एखनी? महसूस कय रहल छीयै अहाँ?
तऽ यैऽ लेकिन धूपो बड़ा तेज यैऽ
बड -बड नीक लगैएा देखियौ कखनो कखनो बादल चलि जाय- छथिन कखनो कखनो आबि जाइ छथिन बड्ड नीक लगैया।
ई सावन भादो के असर देय रहले य।
मतलब- हँ। हमरा सभके देखियौ एक बात-आबि रहल यए आब सावन।
हँ एक माहके बाद हँ यौ एकतीस त तीसके चढ़त।
हँ यौ। आओर कहियो यौ-
आओर सभ ठीके छै क्रिकेटसभ जाइ छियै खेलय लए कि नय यौ? किए ने जाइ छियै? अहाँके तऽ मित्र सब जाइते हयैत खेलै लए।
जाइ छथिन लेकिन हमरा हुनका सबसँ भेंट- मुलााकत ओते नहि हय ह-ह- हेत। ऐ हय य इएह कारण से हमरा क्रिकेट खेले के मौका अवसर नहि मिलै या।
अच्छा ओहि दिना जे अहाँ कहने रहलियै जे दौड़ त अतऽ बलबा चलबै खेलै लए, तऽ गेल रहलियै?
गेल अ गेलियए ग गेल र र मतलब हुनका सबके साथ खेललियै रहऽ बलबामे लेकिन हुनका स आ अ काल्हि कनिटा हम बिजी अ रहलियै तऽ हुनका सबके साथ नहि खेललहियै।
ओ
हँ जनै छियै आओर कहियौ
आओर सभ तऽ ठीके यऽ तऽ आइ फ्री छी आइ चलबै कि नहि
आ चलबै अहाँ?
हमर तऽ इक्छे नहि बनैए, हमर उम्रक कोइ रहै नहि ने छै यौ! ठीक नहि लागै छै बच्चा सङ्गके खेलयमे, बातकेऽ बुझै छियै ने?
हँ गोपीपुर चलबै तब?
ओते ओते तऽ सीनियर सब खेलै या ने, ओमे ओहिके लायक
नै हुनका अलग पीच मे यौ, अलग पीच मे यौ, हुनका सब सीनियर के साथ मे लियौ। अलग पीच में, अलग पीच मे अहाँ के भैगनो खेलैत छै। भै भैगनो खेलैतै य।
अच्छा ओ केहन माहौल रहैए ओतुका?
अद नीक नीक यए बड नीक यए।
गाइर गरोर सब नहि ने करैया?
नहि नहि हुनका सबके कोइ गाइर गरोड नहि करी देखियौ व्यवहारे से सब पुछै छै।
हँ से बात तऽ छेबे कयल हँ यौ।
हँ व्यहार व्यवहारी से सब कुछु हइ ये। कते गोटाके देखै छियै की कह की भेल?
आइ जायके प्लान छै की?
हँ हँ हँ यौ कहियौ? अहाँके भैया गेल य अखन त ने?
हँ देखलियै।
ह बाजार गेलियै की? बाजार हँहँह ई छै हँ हुनका देखलियै?
हँ हम देखलियै ह।
दे क चलि गेलखिन।
अहाँके बड़ हँसी लगैए?
अ हँ हँ
नीक यऽ, कनिटाकेऽ गप कए लै छियै तऽ, वार्तालाप भए जाइए।
हँ हुनका देखियौ वार्तालाप करना बहुत जरूरी य। गप बातचीत करनाई बहुत जरूरी अईछ जानै छियै? माई अथि अहाँके जते वैधि विकार रहैया सब निकलि जाइया।
बऽ तऽ एहूं मे हूं- हूं। एक दोसर सऽ गपे करे, हेलो एक दोसर स- ऽ गपे करै से न, दिक्कत दूर होइ छै यौ।
हँ -हँ भाइजी।
एकरत्ती गप्प कऽ लेबै तऽ, सब मनक विकार साफ भए जैत। कनि देरके लेल, मोन हल्का भए जैत।
हँ अहाँ रूपेश भैया स, बात करै छियै कि नहि यौ।
हँ करै छी, काल्हि राइतो में केलऊ, अहाँ तऽ-
हुनका सबके, आइ आइ हमहूँ जा जैब, ठीक छै।
हँ ठीक छै, काल्हि तऽ अहाँ गेबे नहि केलियैए।
खैर जानै छियै, ओ हम - हमरा ओ मतलब ओ आदिश हुनकासँ मिलल रहै, रुपेश भैया के अ से जे अहाँ एथे रुकू। भाग लिय ए आरती में, अहाँके नहि जेनइ छथ-छैथ। कतौ, कियाकि श्याम चा कर,
काइल खुना, छूतका भए गेलखिन रैं हँ।
हँ, हुनकर - हुनका छुतका भऽ गेल रहैं, श्याम चा क।
तब अओरसब ठीक यए नऽ, आइ चलबै कि नहि बाबाके मन्दिर।
आइ तऽ रहब, आइ तऽ जरूर रहब, आइ तो अहाँ सबसँ, अहाँ गोटा सबसँ, बात करब कनिटा।
हँ कऽलेम न।
उूं
कऽ लेब।
नाईं
समय-समय पर, जखन-जखन समय मे लागत ने, तखन-तखन फोन कऽ लेब, जखैन-जखन समय मिलत
अहाँ कतऽ चलि गेलियै।
ऐतै तऽ छी नीचाँमे बैठल। हँ - हँ अहाँ अहाँ तऽ, खाड़ भए कऽ टहलै छियै।
हँ, तऽ टहल रहल छी, अखनी तुरन्त खैं ख - खैं कऽ आयल छै छयठाम।
कि कहलियै।
हूं देखि हँ यौ। अपन सबकऽ जे मैथिली भाषा यैथ हँ, बड़ नीक यऽ, सुन मिठास मीठ लगैए बड।
मधुर लगै यऽ, सुनैमे।
हँ - हँ बड मधुर लगै यैं।
हूं, सब भाषासँ नीक हमरा अपन मिथ
हँ, आह, लेकिन जानै छियै, सब भाषा मीठ यऽ बड। देखियौ सब कऽ अलग-अलग, अपन-अपन मातृभाषा छथि, नहि यौ लेकिन आ-आ-अह अ-अपन सभक ॲ मैथिली भाषा बो सुप्रसिद्ध छथ छैथ जानै छियै।
हँ, देश भरिमे छै हूँ। अपना सभके मिथिला राज्यके दर्जो मिलैके चाही।
के भा आप अपना सब गोटेके भाषा प्रसिद्ध अछि।
हँ, एतय तक कि नेपाल तक बाजै जाइ छैय।
हँ, नेपालोमे जनकपुर। ज हुनका सीता मैयाके जन्म नेपालेमे हुअल रहै। होल रहय, नहि यौ।
हँ-हँ।